हैलो, हैलो
हा, जय झूलेलाल भेण
जय झूलेलाल भेण कहिड़ो हालु थव?
बढिया -बढिया।
ॿियो छा पिया कयो भेण?
अटो पई गोयां भेण
अच्छा, ॿार बच्चा सभु मज़े में?
हा, ॿार त सुम्हां पिया आहिनि।
अच्छा, अच्छा हाणे त ॿारिनि जी छुट्टी आहे, त सुम्ही पिया हूंदा न ॿियो
हा, हाणे बसि खुलण वारा आहिनि स्कूल बि।
हा, मूंखे कमु हुयो हिकिड़ो भेण तव्हां में
हा, ॿुधायो।
भेण मां आगरे में आई आहियां हाणे हिते हाणे मतिलबु थिया आहिनि।, पंज छह ॾींहं थिया आहिनि मां शिफ्ट थी आहियां। त मूंखे न जुलाई में ॿारनि जो एडमिशन कराइणो आहे स्कूल में।
अच्छा।
तव्हांजी भेण आहे न कटनी में। कटनी में हुन मूंखे नंबर ॾिनाई। असां कटनी मां शिफ्ट थिया आहियूं आगरे में
अच्छा।
स्कूल जे बारे में पुछिणो हुयो की कहिड़ा स्कूल सुठा आहिनि आगरे में?
हा
तव्हांजी भेण मूंखे चईं की मुंहिंजी भी उनखां, मुंहिंजी फ्रेंंड आ उन खां पुछी वठॼो आगरे मां त। कैड़ा स्कूल तव भेणा हिते सुठा?
स्कूल त हिते ॾाढा सुठा-सुठा आयन जीअं मुंॼा ॿार पढ़ंदा आयन ॼेमें होली पब्लिक में ऐं हिकिड़ो गाइड प्री स्कूल आये सिम्बोजीया आये। सिमकिंस आये, हा, घणई स्कूल तव।
सुठो आयन ॿार भेण, तांजा ॿार, तांजा ॿार कैड़े स्कूल में आयन?
मुंजा ॿार त होली पब्लिक में पढ़ा।
अच्छा-अच्छा त हे भेण सी बी एस ई बोर्ड। तव की यू पी की आईसीएससी बोर्ड तव? सी बी एस ई बोर्ड आ? कैॾी? अच्छा। हा त मुंजा ॿार बि सी बी एस ई बोर्ड मां ई निकतल आ न, हाणे त त ॾहें में मुंजी छोकिरी पेपर ॾिना तई हाणे हू यारें में वेंदी। ऐं जेको मुंजो बाबू आये हुन अठे ॼा पेपर ॾिना तई उ नाए में ईंदो। त हिन करे पुछां पई की बोर्ड त सी बी एस ई हलंदो मुंजो ॿि।
हि सॿ।
त भेण चवां पई तांॼे, हा तांजो। हा-हा ॿुधायो भेण।
हा चांती अॻयां हली करे त सॿ सी बी एस ई बोर्ड ई थी वेंदो। हा-हा अचे पई। चांती, अॻयां हली करे सॿ सी बी एस ई बोर्ड ई थी वेंदो। त सी बी एस ई बोर्ड ई रहंदो आये त हिन करे असां हुन में ई कराए लाथो आए।
अच्छ-अच्छा, अच्छा त भेण हिनॼी फीस घणी आ तांजे स्कूल जी? जेंमें तांजा ॿार पढ़ंदा आयन?
हा-हा, हा मुंजे ॿारन ॼी स्कूल ॼी फीस महीने ॼी पंजवीई सौ ओ आये।
महिने जी? अच्छा, त फीस त हे तांॼी क्वाटरली लॻंद हा, क्वाटरली लॻंदी आ न फीस टीं-टीं महीने ॼी।
हा-हा
और एडमिशन फीस घणी तस भेण? चांती एडमिशन फीस घणी तस?
न्यू एडमिशन फीस त पैंरीं हा वधी वई हूंदी।
अच्छा-अच्छा पंजे हज़ार खां ज्यादा आये मतलब?
हा
अच्छा, ऐं स्कूल में बसूं, वसूं सॿ अथन वैन, वैन?
हा-हा सॿ सॿ सुविधाऊं आयन।
अच्छा, त बस ॼी फीस भेण घणे पवंदी, पतो तव कुछ?
हाणे, त उ डिस्टेंस ॼे मथां ख़बर पइदी आ न कितरो परे आये।
अच्छा-अच्छा मां त हिते, मां त हिते हिते, भेण घर वरतो आ। शाहगंज में, शाहगंज खां परे आ स्कूल?
न, ब्रांचू आयन शाहगंज ॼे पासे में ॿि हिकिड़ी ब्रांच आ स्कूल ॼी।
अच्छा, पासे में ई अथस?
हां, हिकड़ी ब्रांच आहे। पर हुनमें छा आह, बसूं-वसु कुक कोन, वेनूं हलंदियूं आहिन।
पोइ त। हां, त पासे में ई पवंदो, मूंखे गाॾी बि आहे, त पोइ त मां ई छॾे ईंदीमनि ॿारनि खे।
हां, हां। मां बि ख़ुदि पहिरीं छ छॾणु वेंदी हुयअसि ॿारनि खे। हाणे, त वॾा थी वेंदा, पाण ई वेंदा आहिन, स्कूटी सां।
हां, त ठीकु आहे न, मां त छॾे ईंदीम न पोइ त, मूंखे बस जा बि पैसा बची पवंदा मुंहिंजा।
हां, हां।
ऐं, भेण हिनमें ड्रेस-व्रेस कहिड़ी हलंदी आहे? स्कूल में कहिड़े रंग जी?
ड्रेस हलंदी आहे। कारे कलर जी लोवर आहे, ऐं ग्रे कलर जो उहा आहे। टीशर्ट आहे। टाई बैल्ट त कोन हलंदी आहे, छोकी लोवर टीशर्ट आहे। ऐं आई कार्ड हू त स्कूल मां मिली वेंदव।
हां, ऐं ॿुधरु ॾींहुं अची पाईंदा हूंदा न भेण ड्रेस?
छाा?
ॿुधरु ॾींहुं, ऐं छंछरु ॾींहुं, अछी पाइबी आहे न ड्रेस?
अच्छी, कोन हलंदी आहे। ग्रे कलर जी हू आहे। हू हिनम गुरू मिलंदो, कलर मिलदो आहे, बारनि खे हास मिलंदो आहे। एडमिशन जे हिसाब सां त, हुनमें पटी लॻल हूंदी आहे लोवर में। कारे, कारे कलर जो लोवर हुँदो, आ उनो हुन में हुनन कलर जे पटी लॻल ह हूंदी आहे हाउल जी। ऐं, टी शर्ट में बि पटी लॻल हूंदी आहे।
अच्छा, भेण, हिकु ॻाल्हि मां ॿीं बि पुछां पई की टीचर्स वग़ैरह हिते सुठ हां, आह न सभु?
हां, हां। ॾाढा सुठा आहिन टीचर त।
अच्छा, ऐं, ॿी ॻाल्हि इहा की मुंहिंजी गुड़िया जेका आहे न, उहा हाणे य यरा मां वेंदी त हुन लाइ जीअं, साइन साइड वग़ैरह अथसि स्कूल में? उं
अच्छा,
न, चवां थी मुंहिंजी गुड़िया हाणे यारहें में वेंदी। त साइंस साइड खणंदी। त साइंस अथसि हुते स्कूल में? अच्छा, साइंस-कॉमर्स सभ आहिन हिते। भेण, आवाज नथी अचेव? हलो
सभ आया।
चवां थी साइंस अथसि न स्कूल में? अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, हलो पोइ त, तव्हां मूंखे बढ़िया ॻाल्हि ॿुधायव हीअ।
अचे थी
आऊं तव्हांजे? तव्हांजी आवाज़? तव्हांजी आवाज़ नथी अचे भेण, थोरो ॿाहिरि
हलो, हां, हां साइंस बि आहे। कम ठीक
ऐं भेण? हां, हां, हां हिकु वा, हां, हाणे अचेव थी? ऐं हिक ॻाल्हि ॿी बि पुछां पई? की स्कूल में जीअं ग्राउंड वग़ैरह अथनि खेॾण लाइ?
हां, हां, ग्राउंड बि आहे ॾाढो वॾो।
अच्छा, अच्छा। ऐं ऐं इहे प्रिंसिपल वग़ैरह जो जीअं एटीट्यूड वग़ैरह सुठे सां? हलंदी आ ॿारनि सां जीअं?
हा-हा। सभु सुठे नमूने सां हलंदी आ।
अच्छा-अच्छा। तांजा ॿारि बि हिते ई पढ़ंदा हूंदव न सभु?
मुंहिंजा ॿारि बि फर्स्ट खां हिते ई पढ़ंदा आहिनि।
अच्छा, त ॿि ॿियो कोई स्कूल बि आहे भेण, डी पी एस वग़ैरह बि आहे छा हिते आगरा में?
हा, डी पी एस बि आहे, गायत्री आहे, सिम्बोजिया आहे।
अच्छा, त डी पी एस सुठो आहे भेण? डी पी एस सुठो अथसि?
सुठो आहे पर ॾाढो परे पवंदव तव्हांखे शाहगंज मां।
अच्छा, त हू काथे आ भेण? डी पी एस?
हुते शास्त्रीपुरम साइड आहे परे।
अच्छा, मां त नालो ई न ॿुधो आ मूंखे त पतो ई न आहे।
अठ ॾह, अठ ॾह किलोमीटर आहे परे, शाहगंज सां। हा-हा।
अच्छा, त हा, हू त भेण कोई ॻाल्हि कोन्हे, हाणे मुंहिंजा ॿारि जीअं बर्थना में रहवंदा हुया। वरी इटावा वेंदा वेंदा हुया त एॾी परे बसि हुई, बसि में ई न वेंदा, मुंहिंजे ॿारनि खे त आदत आहे वञण जी। पर हाणे मां ॾिसां थी, अॻरि मूंखे न छोकी सभु ॼणा चवनि था की डी पी एस में कराए एडमिशन।
अच्छा।
हा, त उहो मुंहिंजो मन हले थो की मां डी पी एस में क
तव्हां ॿ टे स्कूल ॾिसी लाहिजो न, ॻाल्हाए लाएजो, जेको तव्हांखे वणे ॾिसी अचजो ॿ टे स्कूल, पोइ तव्हां पोइ तव्हांखे वणे हुन में कराए लाहेजो एडमिशन।
त भेण मां हिकु ॻाल्हि ॿि बि पुछां पई की जीअं हे एडमिशन त जीअं अप्रैल में थींदा आहिनि। न्यू सेशन अप्रैल में स्टार्ट थींदो आहे, त मूंखे हाणे ॾेई छॾंदा हे फॉर्म, जुलाई में कंदा एडमिशन?
तांजो कोर्स बि कवर कराए छॾींदा।
अच्छा, कराए छॾींदा स्कूल वारा? अच्छा, तव्हांजे स्कूल वारा पोइ त ॾाढा ॿढ़िया आहिनि।
हा।
अच्छा, अऊं टूशन वूशन जी छा आहे? सुविधा टूशन बि पढ़ाईंदी आहे स्कूल जी टीचर? भेण, चां थी की टूशन बि पढ़ाईंदी आहे?
ह
भेण, तव्हांजी आवाज नथी अचे।
मुंहिंजो त घरु
घरु जे पासे में ॾाढी टूशनूं आ सुठी। चवां थी असांजे घरु जे पासे में ॾाढी
तव्हांजी आवाज़ न ॾाढी कटिजे थी।
ॿाहिरि ई आया भेण।
अच्छा तव्हांजी आवाज़ ॾाढी हो
चवां थी स्कूल में बि ॾाढा ट्यूशन वारा आहिनि उहे पढ़ाईंदा आहिनि ट्यूशन
अच्छा- अच्छा
कई घर में बि पढ़ाईंदा आहिनि।
एग्जैक्ट स्कूल वारी टीचर आ उहा घणा वठंदी आ पैसा ट्यूशन जी फीस जा?
स्कूल टीचरिन जे सब्जेक्ट जे हिसाब सां हूंदो नंढे ॿार जी त हज़ार रुपये में पर सभु सब्जेक्ट पढ़ाईंदा आहिनि।
अच्छा वॾे जा त ज्यादा वठंदी, हा
ऐं वॾे ॿारनि जा जीअं सब्जेक्ट जे हिसाब सां वठंदा आहिनि अठ नवे सौ रुपए जो हिकिड़ो सब्जेक्ट
अच्छा अठ, नव सौ भेण हिकु सब्जेक्ट जा
हा
अच्छा हे त ॾाढा ई आहिनि न
हा
अ जीअं फिजिक्स थिए ई केमिस्ट्री थेती, मैथ्स थे सबिनिन जा अलग-अलग अठ सौ
सभिनि जा अलॻि -अलॻि
अच्छा हे त ॾाढा पैसा आहिनि पोइ त, तव्हां बि ॾींदा आहियो भेण पंहिंजे ॿारनि जा
हा मां बि पढ़ाईंदी आहियां त मूंखे ॾियणा पवंदा आहिनि छा करा? पढ़ाई हा -हा मां, मां बि ॾींदी आहियां पढ़ाई त इम्पोर्टेंट आ न भई कराइणो त पवंदो ई। अह -अह
हा न भेण पढ़ाई जे बिना गुज़ारो किथे आ? पढ़ाई त ज़रूरी आहे न ॾाढी। उएई, मां बि इहो थी सोचां की हाणे कराए छॾियां हिते ई एडमिशन! त डी पी एस त तव्हां चओ त ॾाढो परे पवंदो
डी पी एस ॾाढो परे पवंदव।
हा त सोचां थी हिन में ई पोइ कराए छॾियां पोइ इहो ई सही थी वेंदो पाण तव्हांजा ॿार बि थी वेंदा गॾु में गॾो गॾु- गॾु हली वेंदा पाण
हा
ह न
हा सही ॻाल्हि आ
त भाउ भेण तव्हां मूंखे नंबर मोकिले छॾिजो स्कूल जो
हा- हा मां तव्हांखे नंबर मोकिले छॾींदमि ॿिनि टिनि स्कूलनि में पतो करे लाहिजो पोइ जेको वणेव हुनम में कराए लाहिजो।
हा हे अचनि हिनजा पापा सुभाणे त पो हिनन सां गॾु मां हली वेंदमि स्कूल में।
हा
ह ना भेण हलो ठीकु आ भेण, जय झूलेलाल जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल